हलो
हलो
हा अचे ती आवाज़ु हा मांखे त अचे थी आवाजु
अचेई थी ठीकु आहे अॼु मां बि टे ॼणनि सा ॻाल्हायो। टे ॼणनि अ ॻाल्हायो आहे अॼु मां, अठ् कॉल थी विया मुंहिंजा बि।
हम् मां लेट शुरू थी बि तोखां अॻिते आहियां। ॾह कॉल पूर थी विया।
मां अठ कया ठीकु आह, अठ कया आहिनि हे नवो तुंहिंजो आहे हिकु ॿियो करे रखदमि अॼु ॾह खोड़ आहिनि, पोइ ॾह कल्। पोइ परींह, टे ॾींहंनि में पूरो कंदमि।
ट्रिय, हुनखो पोइ रिसीव कंदी रहंदमिहा ट्रिय त अचनि था टास्क त ठीकु आह, न टीह जो
अच्छा टीह में त पोइ हिकु सौ असी खां ज्यादा थींदो न, हा हिकु सौ असी मिनट कुल ॿ थी वेंदो।
त मधु, साम्हूं वारो ॻाल्हाए पियो उहो बि त ॻिणन था। पंहिंजो अलॻि त ॻिणनि, साम्हूं वारे जो त अधु थींदो न।
हा अधु थींदो, मतलबु हा। अठारनि जे हिसाब सां त टीह खां बि ज्यादा हुजणा खपनि छ टीह हुजण खपनि अगरि अधु-अधु बि ॻाल्हायूं था त बराबर हुं इंदौर जी माई बि पंहिंजो क्लाऊड किचन ॿुधाए पई।
हा छा नाम हुयसि ॿुधायां? त मां बि ॻाल्हायांसि हां।
तड़का करे कुझु, हिन में त आख़िरी में रिम लिखियलु नथो अचे?
रिम
हा, रिम या रिन लिख्यलु थो अचे हो।
अच्छा
हम्
ॾीसां थी।
जोमेटो ते चए पई आहियां तड़का करे कुछू आहे नाम।
पर हुनजो अॼु फोन जल्दी कटिजी वियो छह सौ सतावीह या अठावीह सेकेंड में ई कटिजी वियो।
अरे यार अॼ मुंहिंजो बि हिक कॉल जल्दी कटजी वियो। हो ॾही वई घुराई हुई त हुनजो डिलेवरी बॉय जो फोन अची वियो।
हमं हिन त शायद पाण कटयेई।
मधु संजना जो कल्ह को वठी कार्य आप चालू न थियो अथसि।
रिफ्रेश करण ॿुधायो तथसीं बार -बार?
हा, ॿुधायो त मांस।
हम्म-
मतां अॼ रात ताईं थी वञेस।
हा। थी वञेस और हुन खां पु चइस भली हिकु ॿ बार पहल असां सां ई ॻाल्हि आहे न।
हा।
पो तूं नये माणुन सां गाल्ह।
हम्म।
न कीअ कीअं ॻाल्हाइणो हथो नंबर विझी हिते कढणो आ। हा। न
हिक त हीअं न की सिधो जेको मोबाइल हले थो। गोर्धन सागर।
हा हुननखो पोइ बि कंहिं जवाब ॾिनो तई की किथे मिलंद सभ घणे वॻे ईंदव? हुनख पोइ बि कोई जवाब चओ असां त पुछंदा रहूं।
हम्म, आरती संजना त बिल्कुल जवाब नथियूं ॾियन मधु।
हा न अचे वञी मां त न आरती खे चवण वारी आयस न संजना खे।
मां सोचियो मां पिकनिक ग्रुप में विझी रखा।
न विझ हून में। कल राकेश तो खूं केॾी जासूसी पियो करे हा कल राकेश तो खूं केॾी जासू सी पियो करे। की मम्मी छा वठी आई हा मम्मी छा वठी आई? चई हा न तूं ॾे लख रुपियो त मम्मी खे वठी ॾया।
मां त चयोमांस न मञे ई न पई।
हा न-न राकेश
चयोमस चूड़ियूं कहिड़ियूं फाथियूं हाणे मम्मी चए थी की उहे टॉप्स तूं हिक बार पार राखी ते
त पोइ आहे न हुननखां पोइ चई सघंदी आहियां की बबीचा जा पाता आहिन हा।
हिकु। छा फर्क पवंदी हु की केरु तुंहिंजी ॾेराणी कोई पुछण वारो अथी ही न।
न- न कोई पुछ न त त भैया न विश्वास ई न ईदोन की बबीता जा आहिन। मन में सोच दा की न मम्मी जाइन इये। मम्मी वठी आई आ।
हम्म। ठीक आहे पाए रखो कुझफ़र्क़ थो पए। हम्म। सही ॻाल्ह आहे कुझ न करे सघंदा आह आहिन। हम्म हम्म।
कला - -
बस मजो क - - किते बि इवेंट हुजे थो न मम्मी पुछे थी पई आरती खे न चयो अथईं। अरे न हूंदो कम त न चहंदी न हा न हूंदो कम।
हा, चएस न हिकु हेयर स्टाइल हुई बस।
चयो मां।
हम्म।
और हिनन खे त उह पंद्रह सौ बि हथ नथा पाईन त ज छा हथ प - -
हा - -
एतिरा सां एतिरे जेे करे हेॾो परेे वञो थी। जेके सॼो ॾींहुं- ॾहें खां ॾहें खां शाम जे छहें सतें ताईं नौकिरी था करनि न उन्हनि खे बि पंज सौ रुपे रोज़ जो थो मिले।
हा - -
असां त ॿ घंटे में ईअं पंद्रहं सौ रुपियो कड़कंदो टे नोट वठी थ अचूं प पंज सौ जो।
हम
कोई ॾेई ॾेखार ईअ त सवा लख ताईं पुॼी आ। हा - -
बसि मां त ॾिस, मुंहिंजी महिनत और तव्हांजी महिनत में न हिकु फ़र्कु आहे
की मां क घरो न त न करिणो पये।
घरो नथो निकिरणो पए और हुन अलावा
छुटक छुटक थो अचे हा और छुटक थो अचे।
कर अचे थो लेकिन ॾिसो जीअं हिकु महीने तव्हांखे इवेंट ई नाहे पंहिंजो तूं साल में घणो कटंदी हूंदी?
हम अढाई
हा त तव्हांजो वधीक थव, मां सवा
हम ह बसि जेकी ग़लती मां कई आहे न मां चाहींदी आहियां उहा न कर। पो उधारी खाते हलणु, ख़र्च करे करे ख़तमु करणु, पहले गॾु करे सज्या, पोइ ख़र्चु कर।
हा, सही ॻाल्ह आ।
मां चारि सालनि खां ईअं ई थी हलां। की भले सॼो फर्ज़ थी करे रखां पोइ मां वटि अचे थो।
मधु, इ जबरदस्ती ॿ वीसियूं भरियूं आहिन।
हा
हम
गली वारी घणे जी थी?
पंद्रहं।
ओर होॾंओ टीह।
पो ट्रीह
हूं निशी जे टैम ते कुछ नंढ़ी -शय वठणी हुजे, या अॻते भा जी शादी आ।
ट्रीह त मां उहोई सो ट्रीह में त मां उहोई सोचो आ, माखे चांदी जो थाली कट कटोरो गिलास इहो ॾियणो आ, मांजो खोड़ मन आहे। इहो त माखे ॾियणो ई आहे, औ ट्रीह जी जॾी ॿि थियो न वठी रखदम।
हे, तूं थोड़ो समझ हांणे। तूं भली गॾ हली वेंजय ललित सां। वञी वठी ईंजइ, थाली कटोरो, गिलास वठण।
त हो त अहिरो तों ई वठंदम, अहिरो रजिस्टर
हा, हो भली तूं उतौं वठ न, त हिनसां वेंदींअं हिक ॾियण वारो खोड़ ठॻे थो हू बि त, राकेश बि हिसाब करे ॿुधायई न, पंज हज़ार हिक टॉप्सन में सिर्फ घड़ाई जा वठी रखयईं। हिसाब करे, टोटल करे, मां सभ ॾिठो त
हूं
हिक टॉप्सन ते, पंज, पंज चार घटि इन?
न
हू ॿुधायो, वठे तो चञो तव्हां खौं, असांखे ईएं लॻे तो पहचन वारो वारो आहे, हींअं हूंअं आ, पूजा जी निणान जे साम्हूं शाणो थी ठहे पर मां सही में आ केखे ईएं समझंदी न हुयम, मांजे साम्हूं त एॾो कंदी ती हूं
चई, मम्मी खे चूड़ी छो न थी ॾियण ॾेसी?
छो?
की, निशी खे हिक तोलो ॾिनो, छा युव खे न ॾींदव छा? ॿिनिन पुट्रन में छा सोनो वठण जी हैसियत तव छा, ओड़ी महिला त चूड़ी ॾियणी पईंदव।
छो नथव, तव्हां में? निशी खे तोलो ॾिनो तोलो ॾिनो, चेन त शुकराना पई हुई।
हा त भई, हुनखे बि तोलो ॾींदव, त चूड़ी ॾियणी पईंदव न हिकड़ी।
वा, सदाई ॾींदी।
छो न वठंदम, मां हुनखे चईंदम तूं पांजी लाहे करे ॾे। यूके, मां चईंदम की तूं पांजी लाहे करे, युव खे ॾियो, तव्हांखे अंगूठी ॾियणी -सि ॾिना तौं, उहोई न। नंढ़ी सी अंगूठी ॾेणी थव, टॉप्स ॾेणा थव, ॾेणा थव, न ॾेणा थव? तव्हांजी मर्ज़ी, और हाणे त मां ईएं सोचो आ की मां पांजो बि कुछ बि न मिलाईंदम, जेको ॾियन तियूं भाॼायूं, मा त कमाए नथी मांजी ॾिसन मांजा सभ रिश्तेदार, जेको ॾियन तियूं भाॼायूं साम्हूं।
हा
कुछ बि न मिलाईंदम, भई कपड़ा ल टा, हिनखे सांटा, मेसू, इहे सभु ॾिनो तन किन में इहो सभु, ॾींदासीं इहो ई एॾो ख़र्च थी वेंदो। हुनसां सोन वठी सघंदासीं?
हा, तव्हांजी इच्छा।
हम्म्। मां पहले, हीअ सोचंहूंदी हुं। कि मां एक्सट्ररा पंहिंजो करे रखां पर मां न कंदमि, हाणे मां कंहिंखे ॾेखारींदम।
हा।
कंहिंखे ई न ॾेखाइ, जेको ॾियनि थियूं साम्हूं ॾियनि थियूं।
हमम्, इहा ग़लती थी वेंदी थी।
हम्म्। जेको ॾियनि थियूं साम्हूं ॾियनि थियूं तव्हांजे साम्हूं और मां पतो तई कल बि वरी सोचो कि जेके मिलडस् पैसा मम्मी जा वठी करे गिनी वठी रखी आहे भली। हिक ग्राम जी चइस पई गिन्नी वठ। गिनी वठे आहे ओङी महिल जो बाॻ होड़ीमहिल ॾिसो होड़ी माल मुंहिंजे हथ में हुजेन आ। त मा गिन्नी ॾही ॿिया मिलाए कुझु वठी रखाए।
हमम्।
गिती चैस पई गिनि जेतिरा त पैसा मिलयस हि सही
हा।
गिन्नी जी गिन्नी वठी रखीआ।
हम्म।
हुनमें नफ़ा नुक़सान में बि मन न हलंदो आ।
हा हु हु
कि नुक़सानु थींदो या कुझु थींदो उहो बि ना आहे उहो बि ओतिरो जो ओतिरो मिली वञेआ
हा ॿियो छा
न अगरि कल हे न हलिउ न त पोइ पाणि नौखे बुटिक हलन्दा से कल।
हा।
न हलियूं त न हलनि वञी बाढ़ में वञन हाणे मां कुझु बि मैसेज न कंदी मान जेतिरो मांखे करिणो हो
पर इच्छा बि नथी थिए मधु हिननि सां हलण जी हाणे
हा
हाणे हाणे थी आया आहियूं पर मां न वधीक न न करेे सिघदी आहियां बस कृती बार बार फोन पई करे मांखो वधीक न न थींदो आ पोइ मन में ईंदो आहे वाह ठीकु आहे भई हलो।
किचन बि बंदि करिणो पइदुई।
उहो ई न त तूं कोशिश कन्जाए तूं कोशिश कंॼाए हिकु त ॿाहिरि गार्डन में मधू गर्मी केॾी आहे ॿार
हा नेहा खे अलाए छो गार्डन जी लॻि पई तस न कृती बि न पई करेस गार्डन त
हम्म खोण गर्मी आ भई
हम ठीकु आ भई हाणे जेको चयऊं उहो ॾिसंदासीं ॿियो जीजाजी काॾे विया आहिनि?
त खोड़ पैसो कीरेस थो
उह अकेली आहे ख़तम करण वारी
हा
त छा करे? बाक़ी हुते ॾह-ॾह रुपए तं मगज़ मारी पई करे केॾाॼणा थी वियासीं सौ असी ईंदो सौ नवे ईंदो अञा ॿ सौ मां बि घटि ईंदा।
हूं
हूं ठहंदी एॾी सुठी थी आारती कल्ह मां खों पाण न पुछियो अथई की भई कहिं खो आ न वञे थी इवेंट में, या छा थी करे? भई कंहिंसां वञे थी इवेंट में, छा थी करे? कुछ नथी करे मां न बुधायो हलो हा चवां थी मांखों कुझु पुछो न अथई कल की केनि सां वंई इवेंट में छा वई हीअं कुझु बि न पुछो अथई
चयोमास न
की ॿ वॻे
पो हुं हूं हा न मां चयोमांसि न जाहनवी सां वई आ
अच्छा और हीअं चयोसीं ॿ वॻे फ़ोन आहियो
अचानक आहियो सी इहो ममी खे
हूं
विच में केर तो ॻाल्हाए मधु?
ईयू आ ईयू पीहू आ भई
हा त ठीकु आ ट्रिं आवाज त मिक्स न थे न वरी?
हा न, न इहो हुई, वई।
हुं पाण अलाए सही था करूं हिन ते ॻाल्हाए अलाए ग़लति
ठीकु आ छा ई करे वठिदो कोई असांजूं ॻाल्हियूं ॿुधी करे?
हूं
हूं उदयपुर जो त कोई नाए जे कार्य ऐप चालू कयो अथई आहे त ॿाहरों जो ई
हीअं
हूं हूं छा ई चउंदो?
हा, न, न हो त छाई पाण के पंहिंजूं घर जूं ॻाल्हियूं था करूं, ॿियो त अहिड़ो कुझु करूं नथा।
हूं
न
सही ॻाल्हि आ हा
हूं, न पर आरती खे कल मां सोने जी दुकान ते ॾिसी रखियमि।
मम्मी चई निशी जी शादी में भी इयं पई करेे नंढा-नंढा नंढा-नंढा चैस पयी इन खों भी नंढा ॾेखाओ हिनखों भी नंढा ॾेखाओ
हाो ओ ओ-
भई पो मां चिलायो, की छा सफ़ा ॾेखां मञी न छा अहिड़ा ॾियूं छा
कल् हा मम्मी जी इच्छा ज़रूर वॾे ते हुयसि लेकिन अगरि पैसा तू ई पई मिलाए और कंपेयर करो त माखे इीअ वणिया। उहा डिज़ाइन घटि वणी मां खे
बाकी आरती त मतब बिल्कुल हो पई ॾिसे सस हीक डायमंड वारा न थींदा आहिनि
हम
उहे, जेके थोडा़ सा वॾा ॾेखायस इसका तो वज़न ज्यादा होगा, इसका तो वज़न ज्यादा होगा
हम अच्छा असांखे त बिल्कुल पागल सम्झंदी आहे चईं असां पागल आहियूं असांखे अकुल ही नाए असांखे पतो नथो पए
हा
न
हम उहो ई न
हम, ठीक आहे करे वठे जे को करणो तस।
हा ॿियो छा
ह न पाणी लॻंदो हूंदस न नाली ॼो पुठ त एतिरो सो आ मुं चयसि ते ईअं वॾो थींदो अलाए थींदियूं बि आहिनि अलाए न
कल मां चयोमांसि माखे पतो पतो तयी अमित हिननि जे जणियनि जा बि टॉप्स ॾिना हुयाऊं माखे और भाभी चङा वगा वॾा टॉपस ॾिना हुयईं मां निशी जो कोई कॉम्पिटीशन हुयो, मां बि निशी जे कॉम्पिटीशन जे ॻड ता चरी हूंदी होयम न, विकणी रख्या निशी जे कॉम्पिटीशन में
हम अरे मां वटि मुंहिंजो सॼो सोनो हुजेहां मां हाणे मकान वठी सघंदी हुजां
हा सही ॻाल थी।
न फ्लैट त वठी सिगदी वयम
हा
अॼु विकिणा आहिनि त पंहिंजो
हम
ह न राकेश खॉं पुछयोमास कलु
छा?
चईं वहॉं नही जाना बरडे ते छा ॾियूंसि भई जेको बि ॾींदा आयुस न त ईंदी आहे कैश त हुंजी जेब में हली वेंदा आहिनि हुनजी जेब कुझु वठी ई न ॾींदी आहे मां त चयोमसि
चयसि पोइ छा चईं?
चए पियो ख़ाली कप जींसा इहे खपिनेस ॿियो त कुझु न कटंदो तस हेॾो जींसन जी हाणे हू थी तस व्हाइट लेॻ और हीये जींसा चई पइ
हू घणे ताईं वठी ॾींदीेएस?
अठ सौ रुपये जी हिकु आहे कृष्णा हरे हस
हम
हम पंद्रा सौ में ॾिनई त ॿ जींसा वठी ईंदीमास।
हम।
न,
हा,
न हिकु ड्रेस वठी अचांसि सॼी टॉपर और जींस।
हूं,
चोबी पतवा कृष्णा वारे खों मटाइण च वेंदी सी।
हूं, हिकु कमु छो न करे आइडियो अथी न तूं वञे जॾीं बि गॾु वठी वञेंस।
गॾ न हलदी। वानी खे वठी वञा ॿी ॻाल्ह आ पर पो त चवंदी आ हिननि जणनि खे पतो थो पए। थोरा ॾींह पहला मां राकेश ते फोन कयो हुयो मास महनो पहले। मां चयोमांसि हेठि वेंदी आयां लहंदी तक न आए हेठ। और घणा ई दफ़ा ॾिठो आ मथों झांके करे ॾिसदी आ असां ॻाॾी बि आई आ और अंदरि भॼी वेंदी आ।
हूं ह पो
और वानी खेे बि हिन करे सभिनि खों परे ती कंदी वञे। जीअं पाण सभिनि खां परे थी वई आ, वानी खे भई परे थी करे।
पो राकेश छा चयईं
राकेश कुझु न चई बसि हा चए पियो तू मथे न चढ़दी आईं कॾहिं माचो मां तव्हांजूं सीड़ियूं चढ़ी न जॾीं बि तव्हांजूं सीढियूं चढ़ियूं आहिनि त मूंखे गोॾे में सूर थीयो आ
हूं इहो त मधू बहानो आ सो सदो की ॼियण इवेंटन में अलॻि अलॻि जॻहनि ते न
हा हुनखे पतो तस हो चे पाणी चए पियो। की भाऊ आ न मां गुनपो मां हीअं बि चयोमस सॾु कॾी करायो थई मूंखे जो मां मथे अचां। सॾु करायो थईं कॾहिं की दीदी अचां मथे अची पियो चयो अथई कॾहिं।
हा,
मम्मी मम्मी आवाज आवाज लॻाईंदी आं मम्मी ॿुधी नाहे दरवाजो न खोलदी आ फ़ोन कंदी आयां पो मम्मी दरवाजो खोलदी आ। एतिरी देर में बि कॾी न चईंदी आ की अॼु मथे ई अची वञो नथी ॿुधेव त मम्मी।
चयेस इहाॻाल।
हा पो छा राकेश घर वञी या त एज़ि ते संजना खे ॿुधायो थई या ॿुधो तई।
पोइ तोखे छा लॻोइ छा कुझु चयईं। छा पई चएस।
तॾहिं उन ॾींहुं अची मां चयोमासि की बूआयूं लुकी लुकी त ईंदियूं आहिनि पतो ई न पईंदो आ। सभ एज़ इट इज़ हिकु हिकु वड इहो जो इहो ॿुधायो तई आरती खे। की माधू दीदी ईअं ईअं चयो तई हिननि खे पो गुसो पिया करनि चिलाइनि पिया की वानी। की बई सभिननि को परे थी करेे वानी बि गुस्सो पई करे बुआ को कया ज़रूरत ए झगड़े कराने की, की बुआ सभु पापा को बोल री है फिर पापा घर पे आ क हमसे ऐसे झॻड़े कर रेै है ऐसे ऐसे बोल रेै भई वानी खे बि गुसो प्यो अचे।
हाणे कल्ह मूंखे छा ॿुधायई आरती की भईया न भेण चएसि थी मांजे लाइ की इवेंट में खोड़ पैसो थी। हां त कमु कोई नंढो वॾो न थींदो आ सभिनि खां वधीक वॾो पेसो थींदो आ त थी सगदो आहे मा हीयूं सां रि टे ॾींहो ॻाल्हायो हुजे छोकी इहो मां तोखे बि चयो की कम कोई नंढो व एॾो न थींदो आ
मां घणा दफ़ा हुनखे बि चयो त मासि राकेश खे की तूं इवेंट वठि वॾा मां संभालंदम
चएसि थी की न वानी जे लाइ भई भेण नोट ॾेखायां थईसि त हाणे हू धीअ जे लाइ बि ईअं ई थो सोचे कि मांजी धीअ छा अहिड़ा कम कंदी छा?
हूं
हूं
सानिया, सानिया, सानिया करेे त चरिया ता थियन
हा त चए थी सानिया जी तरफ़ खोड़ अट्रेक्ट थी थिए वानी
हूं हूं मुंहिंजी तरफ़ त चरिया था थियो की लखु रुपियो महीने में थी कमाए
कमाए
हूं पाण था थियो न उनजी तरफ़ चरिया मां त राकेश खे इवेंट जे लाइ चयो त मांस की तूं इवेंट वठ मां संभालंदमि सॼा, वॾे खों वॾा इवेंट वठ
हा
गिरीश केतरे नंढे लेवल खों बर्डे पार्टी तो इंतों उंतों शुरु कया हुयंई
हूं
फोन कटजो न
हा न
केतिरो टाइम थी वियो?
हा चंङो टाइम थी वियो
किस से बात करनी
उणिवीह मिनट थी विया
थींदो सही, इहो पो काउंट न थींदो
हूं अलाए पाण खे त हूअं बि ॻाल्हाइणो हुयो
हूं चोवीह मिनट पहले बि ता ॻाल्हायो मां कंहिं सां ॾीहं ॼो वरून जा त चोदह सौ चोदाह मिनट सताइस सेकेंड कुछ ईंहे थिया
हूं
हूं
तोसां ई पर मधू ईअं थो थे ॿिए कंहिं सां थी लॻा मां पाण
हल कटूं हाणे
न हले तूं लॻायो थी न हाणे
हूं
हा
हूं मां खे अलाए छा थी वियो आ मिठो ई मिठो खाइण जी इच्छा थी थिए
हूं शुगर डाउन थी वई हूंदई।
न अलाए बसि मिठो ई मिठो खाईंदी रहवां। पो नथी खावां त चक्कर था अचनि ईअं, एतिरो मिठो।
हुं हल कल्ह ॿुध न पो चए थी सानिया जी तरफ़ अट्रेक्ट थी थे। भेणि ॼीअं नचाईंदी तसि, हूअं नचदो आ बसि। कि माजें और मांजी धीअ जे में मुंहिंजी भेणि जो केहिड़ो कमु आ।
हम्म
असां ॾिसी वठदासे, असांखे छा करिणो आ?
हम्म फेल ती थिए तुंहिंजी धीउ इहो पतो नथो पवई, की तुंहिंॼी वजह सां फेल ती थे।
त मां उहो ई चयो कि पढ़ाई में इंट्रेस्ट हुजे। हा, त मां हुनखे पढ़ाई जी तरफ़ इनकरेज़ करासि। कि राकेश हे कोर्स कराएसि, हो कोर्स कराएसि।
हम्म!
मां त सोचियो आ, सही में हिननि सां पां जे मधूं, हिननि जे घर में ही ॻाल्हाइण ई गुनाह तो थी वंञे।
सही ॻाल आ।
तव्हां कंहिंखे एप्रिशिएट करो, अॻिते वधणु खा चओ, सिखणु खा चओ, हाँ
हम्म!
लेकिन सभि हुनॼो उल्टो ई था समझनि।
हा मां अॻाणे सोचे रखियो आ। कल हेॾी देर दुकान ते वेठी मासि त मानी जे लाइ ॻाल्हायो मासि। रामावतार जो फ़ोन हुयो, सस्सी हजार वारो। त ॿिए खे अठ हज़ार चईसि, विकिणणि जे लाइ।
छा विकणणि जे लाए?
फोन- फोन रामवतार जो। ॿे कै हुनखे अठ हज़ार चयईसि, त इन ॿारहां हज़ार चई राम अवतार खे। त माखे चईंं ॾाढो सुठो ठो फ़ोन आए, मां रखंदुमि। मा तू माहिंजो वारो तोखे ॾह हज़ार में ॾेई रखंदुमि।
अच्छा!
हा ठीकु आ, तू हलाए थो एॾो टाइम खा, सही आ, पर रामावतार खे ॿारहां हज़ार चयीं न? त रामावतार जो दिमाग़ फिरी वियुसि, कि हो मांखे अठ पयो चए, हे माखे ॿारहां तो चये। चओ मतलबु, फोन सुठो ई आ न? त हुन चईस की मा नथो विकिणां, ठीकु कराए रखेस स्पेयर में पयो हुजे, मा वटि, मा न विकिणंदमि।
न तेरी- न मेरी।
हा, हाणे न हुन वटि फ़ोन मिलियो, हुन वटि मिलियो न त मांखे ॾींदो न। त हेतिरी देर में चए पयो संजना और मांजो सेम फ़ोन आहे, इहो भी आहे सितर सितर हजार जो माउ वटि। ट्रीअ हज़ार में ॿई वरिता हुया सैकेंड हेंड।
अच्छा!
त हीअं चईं और ऐतिरी देर में सजंना जो फोन अची वियसु। मा त कुछ न चयो, संजना जो नालो बि वरितो न वरितो कुछ न चयो। चयसि तो हाणे मधु यादि ई करई पयी तोखे संजना और तुंहिंजो फोन अची वियो। त भई मधु
मधु ॾिस, मांजियुं बि जित केतिरियूं ॻाल्हियूं थियूं आहिन, राकेश खे रिकॉर्डिंग करणु जो मतिलबु न हुयसि।
हम्म
हम्म
हम्म, या त जानबूझ करे ॿुधायसि तो, कि ॿुध
हा हम ह
जानबूझ करे ॿुधाएसितो की ॿुध।
हा पर पांजो घर सुधारो, माखे बुरो ठाओ।
हू पोइ आहे न चएसि ती, हेॾी बहस पई करेस। पो हे दारु पीअण वंञण वारा हूंदा?
हम
त रोटी छा ठावा? हीयं हुनखूं सां हेॾी बहस पई करेसि, न माहिंजी बहू भई मा हूअ देवता न आहियां वॾी उमर वारी, मा त राक्षस आहियां। ईअं आयां, ऊंअ आयां, त पोइ राकेश के आखिर गुस्सो अची वियुसि, तू ॿुधाए फोन छो कयो तईं? कमु छा ती? फालतू जींअ ऐतरी बहस पई करेस, हम हुन चईं छा की बसि वॾी उमर ती, हाणे अञां मधु तुंहिंजो नालो वरतयि और तुहिंजो फोन अची वयो।
हम
बसि दिमाग़ जाॻियो हूंदो न की छा पई चएसि मान्जे लाये? छा बुराई पई करेस मान्जी?
हा हा
उहई आ न, कल नही था, आज डेढ लीटर। ह
दुकान जे सीसीटीवी कैमरो, संजना जे फोन सा बि कनेक्ट कराए ॾियो।
हा
सही आ न‌?
केर आहियो? केर वयो?
ह पतो पयेस केर आयो- केर आहियो? घणे वॻे वयो तो? हेतरे मिनट जी रिकॉडिंग ॿुधणी पेंईदस न?
ह
सॼे ॾींहुं जी रिकार्डिंग न ॿुधणी पेंंदसि न? न?
छा करों?
हम तुहिंजी छा इच्छा थी? मां हिकु बार वॾी हास्पिटल ॾिखाए छा?
हा ॾेखाए अच। मधु, मां त चवां ती, कल घुमणु जो प्रोग्राम कैंसल। ॿाएर निकरदे ई खोड़ पसीना ता अची वंञन।
ह
ह
ॿाएर ऐतरी गरमी ॿार
ॿाएर आहे भई।
ॿाएर त गर्मी सर्दी बारिश कुछ फरक़ नथो पए कुछ घर मे
इअं?
हम
न तैयार थियणु जो कुछ, मज़ो न कुछ तैयार थियणु जी इच्छा काथें ती थे?
हम
ना इन
हा, हो त आहे। बसि निकरो, उह ॻाल्हि आ।
मांजा वारि त बिल्कुल ऐहिड़ा थी वेंदा तयी, बारिश जे मौसम में, तोभां। हा
पाणें ॿार
जस्ट बैठी
मेरा भी हो गया काम, मेरा भी हो गया काम। आपकी बदौलत- आपकी बदौलत, हाणें बार बार चये। या त आत इनको, कुछ ॿुधो तईं आरती। या त ईंन कुछ ॿुधो तईंं? इया त कुछ अहिड़ी ॻाल्हि आहे, हा पहिरीं और या त इनखे इहो तसि की, हाणे अगिले सीज़न में माखे कमु मिलंदो न मिलंदो, उहा टेंशन तसि।
हिकु बार त, मा तू छॾें रखेस।
हम्म
एॾो करणु खो पोइ बि, असांजी थे ती? हा न घुमणु जो जवाब ती ॾे, न कुछ
हूं, मोनू खे हॉस्पिटल रोटी बि मोकिलणीं आ। पोइ योनित के वठी ती वञें, त सभु करिणो आ। हाणे डिलेवरी वरी जो बि तू ई कंदीस मतिलबु?
हा कंदी, ॿियो छा?
हम्म सॼो पाणु में ई लॻी पई आ।
हम्म
ठीकु आ, मां चवांती इनते कटा हाणे, चॻी देरि थी वई।
हा, ॿुधाईंदे लिखियल आहे तुंहिंजा? ह न, हा ठीकु आ। हाँ?